हेलो हँ
नमस्ते
नमस्ते की हाल चाल छै
ठीक छै अहाँ सबके
हँ हमरो सबके ठीक से ओतऽ ओतुक्काभके
अचछऽ सब ठीक छै
कीसभ भऽ रहल छलैए
खाना बना भै छलियै
तऽ खाना बनाबै छलियैए
हू
तऽ हमरा कहलों टहलय लए निकलल छलहुँ हेँ
अ ने घूमेै छलिय इधर से इधर
च्छा अङ्गलामे घुमै छलियै ओ खाना बनि गेलै तब?
नै, अभी चढ़ेबे करलियै।
अच्छा चढ़लैए। की सब तैयारी छै?
दाल फ्राइ आओर रोटी बन के
दालि के फ्राइ केना दालि के फ्राई कयल जाइ छै ठीक छै।
दालि फ्राइ ओकर दालिके उबालि के उम्म जते दालि रहै, ओहिसे कम प्याज काइट के आ लहसून, अदरक मिर्ची सब कुइट के अ जेना दालिमे तड़का लगाबै छिये, लगा दिऔ।
अच्छा। एतऽ खाइ ले छी अहाँ कि पढ़ै ल छियै?
आब कुछो नहि है तऽ कथी करीये से कहू।
अच्छा किछो नहि छै? विद्यार्थीके की छै, कम खाना खयबाक चाही। पढ़ाइ बेसी करबाक चाही।
ह्म।
छै कि नै? हँ, तऽ अहाँके बेसी बाजैके छै।
हँ।
हँ।
तऽ ऊ आर कहू, नहि कुछो छलै, ताहि बीचमे तऽ ई नीक छलै कि ने? आ जैतिये जैतिये तऽ आधा घंटा लगभग लाइग जैतै त की ले से सरमजाममे।
हँ। त एखन अहाँके तरकारीयो ठीक नै भेटते। लेट भ चुकल छै।
ह, न बैज गेलै।
न बाजि गेल।
अच्छा आओर सब ठीक ने
हँ आओर सब ठीक छै तब दालि तऽ अकेले-अकेले बनबै जाइ छियै कि नहि सब एक मे हरध ओहिमे खाइए
ह ह।
ह त हमसब वेह साथेमे। ओहेनवला कोन अ एहनवला कुछ हे बे नहि जे ओ हेतै ब्रश
ओ जाइत के लऽ कऽ कहलहुँ ह
नहि बिलकुल नहि ई सब सब छै
ठीक छै बढ़िआँ बात छै तऽ कत कते दिन तक सोचते ओ
उएह बात ने
अहाँके लऽ कऽ नहि सोचै छिय कि सभके लऽ कऽ नहि सोचै छैय
हमरा लऽ क नहि सोचै
अच्छा सभके लऽ कऽ सोचै छै
अन्द साव केल ल ऽ एते जादा नहि छै लेकिन हमरा लके बिलकुले नहि छथि हुनका
तखन तऽ सुधार भेलैए आ हम दोसर हम दोसर के की कहबै हमहहुँ तऽ अपने ओहने छियै
ह ओ नहि पता हमरा लेकिन हमरा सब के साथ अहाँ कभी नहि एना करलियए त
अहाँ सङ्गे नहि केलियै तऽ जरूरी थोड़े छै जे सभ ठाम चलि जेबै
ह चलू नीक बात है बाँकी जाति धर्म केलक एते नहि होय के चाही
हेबाक साही बिलकुल हे ब
नहि होयके चाही सब इन्सान है सब एक समान है
हँ सही बात छै देखिन ई छै से जे
कहू जाति धरम बड़ा क। के बहुत बड़ा भूल ह।
केओ तऽ बनेलहे छै।
बनेने छै ओ ठीक छै लेकिन ओ पिछला सोच के आदमी के ने समझ जायके चाहीभ
चलू ठीक छै तऽ ई बात अहाँ अपन मम्मी।
ह मम्मी पप्पाके की कह मम्मी पप्पा सभ भी नहि करै छथिन।
ओ जाबै त जाबै। जे हँ ह जहन विवाह। ल तन म लेबै जे हँ भ सब एक र। लेकिन एखन तक नहि भेलैए तऽ नहि भेलैए से बात छै। ओना हम शिक्षक छीियै आओर। सामने वाला जे छै विद्यार्थी छै तऽ ओ एकर अलग जाति छै हम एतबे। टा बुझै छी।
सेल ओहोी ओ।
हँ पसाँ हम शिक्ष। ऐसाा हम सिख। शिक्षक छियै आओर सामने वला विद्यार्थी छै बस एतबे साफ सफाइके मानै छियै हम साफ सफाइमे रहबाक चाही।
ओहि सबमे कमी नहि। कर छी एतेके बात ह।
हँ सुन्दर रहबाक छै है ने।
तऽ महगा महगा पहिरबाक चाही।
अ झरा नहि रहते ओ।
नहि रहतै तऽ कर्जा लऽ लऽ कऽ पहिरतै।
अच्छा। ई अहाँके ठीक लागैा।
हँलग ही य ठीक लगैए। हम जेना कर्जा लऽ ले के काज करैत छी। हम जेना कर्जा लऽ लऽ कऽ काज करै छियै।
की कर स लेललिया।
रुपा बैंकसँ लै छियै आदमीसँ थोड़े लै छियै
अच्छा
आदमीसँ लेबै तऽ फेर गड़बड़ा जेतै
हूँ
हूँ तऽ ताहि दुआरे छियै तऽ अहाँसभ बनेलियै आ दालि फ्राइ आ रोटी सह न
ह बस बनि रहल ह बनल नहि छै।
अच्छा। बैने रहल छै ओना आइ हमरा सब के भोजमे गैप छै नहि तऽ आइ फेरो भोजे रहितै लेकिन भोज नहि छै
अहाँ सबके तऽ भोजे खूब ज्यादा हाएत
हँ हाँ ब्राह्मण अहाँके कथि कहै छै भोजेमे बिकाएल छै
फायदा भी तऽ है बचत फायदो है न बहुत फायदा भी है न भोज खाइत रहु हमेशा
हाँ खयबाको चाही खुएबाको चाही से बात खेनाइ नहि बहादुररी छै खुएना बहादुररी छै छै कि नहि
हूँ
जेना हम अहाँ तऽ बेवकूफ जंका खा आएल छियै है ने आओरो अहाँ हमरा ओतऽ अहाँ हमरा ओतऽ नहि खाइ छी तैहि दुआरे आब अहूँ ओतऽ नहि खाइ छियै
एना तहन सब नहि ने जा सकै छी ई बात से छै न
हूँ तैहि दुआरे हमहूँ आब सोचलियै हमहूँ नहि जा सकै छी
अहाँ आबि सकै छियै लेकिन हमसभ नहि जा सकै छी
नहि दुनू आदमी नहि जा सकै छी सभके लेल मना रहै छै कोनो ई थोड़े छै लेकिन लोक अथी करै छै से बात छै न शुरू शुरूमे तऽ हमरो मतलब
पता है लेकिन पता है लेकिन एगो एगो बात अहाँ के घरे गेलू तऽ हमरा बहुत अच्छा लगल छै हूँ कि हमसभ गेललियै तऽ चाय बना कऽ भाभी हमरा सभके कप देने छल हूँ
हँ ठीक छै अहाँ विद्यार्थी छियै
हूँ भाभी बहुते नीक यहाँ के
हाँ विद्यार्थी ए अर औ हमु टीचर छियै। हमर भाईजीयो टीचर छलैया हमर पप्पो पिसर छथिन। तऽ विद्यार्थी के हमरा सबके जीवन मे बहुत मायने रखै छै से बात छै। दलई और कुनु हम पेशा मे चैल जेबै।
ह्म्म।
किन जहिया कियो हमरा भेट हेतै ओ शिक्षके नाम सँ हमरा चिन्हतै।
हाँ से ते छै।
प्राइवेट रहै या सरकारी रहै।
हम्म हुं।
अहाँ सब दाल जे छै से, अच्छा कतेक दाल मे तीनू गोटा खा लेबै।
कतेक दाल मे एक सौ एक सौ, डेढ़ अ ढ़ाई सौ ग्राम तक।
ढ़ाई सौ ग्राम मे। सब गोटे खा लेबे। ताए नै। अ काय टा रोटी खा लै छियै।
तीनगो हम, दूगो रा, एगो राधा, को दूगो गायत्री।
अच्छा अगर हम रहितै ते छटा हम असगरे खा लेैतियै से बात छै।
अम जेतबे जेतबे खेते आ दमी ओतबे नै बने
हाँ। हमरा मने की कहै छै ओकरा, वाहन नै करै के छै न तै दुआरे बेसी खाय छियै। ह्म्म मने हाँ ते कथि कहै छी एकरा शक्ति अगर मने रहबाक चाही। इंग्लिश अ इंग्लिश मे स्टेमना कहै छै। तऽ फेर नहि नहि खिचबै जिन्दगी गै ताहि दुआरे खाइ छी
कहैक की चाहै छियै हम हमरा सभके न क के की
हँ अहाँ सभके खीचयके यइ सिलिण्डर आ चूल्हा
अच्छा एहन कोनो बात नहि छै जे अहाँ करै छियै से ते हमु सब कऽ सकै छियै। सर वे अभी सोहन हाँ सिचुएशन नै आएल छै।
नहि प्राइवेट नौकरी नहि करब
हँ
हँ हमर तऽ मजबूरी छै हमरा तऽ करैए पड़तै प्राइभेट नौकरी नहि करब सरकारी में हमरा पुलिसो नौकरी पसन्द नहि यऽ लड़कीके लेल बड़ बढ़िआँ अहाँ के नीक लगैया अपन ठीक छै हँ जेना ई आँनलाइन काज छै कोनो जेना त वहैन काज क सकै छी जय से बेसी परेशानी नइ हुए हँ बेसी परेशानी नहि यए कोनो एहन अथी तऽ हेतै जे पुरुषके लेल काज बाँटल छै महिलाके लेल घर में छै केओ तऽ किछु सोचैके बनेने हेतै
हँ सही हे
ह हम ई तऽ नहि छै जे हम बस हमर आइ जन्म भेलै हा तऽ हम बनेलियै या हमरा सब पहिले कते गोटाके जन्म भेल हेतै सोचिके बनेने हेतै किछु तऽ कारण हेतै
हू
बिल्कुल कारण छै अखन अहाँ मने कथी कही यंग छीयै युवा छीयै अहाँ त अहाँक अखन नइ बुझबै लेकिन धीरे- धीरे ओ चीज नजैर आबऽ लगै छै जन हँ शरीरके जखन जबाब देबऽ लगै छै त ओ नजर आबय लगै छै तय द्वारे कंपनीयौ सब में अहाँ देखबै अहीँ उम्र के रहै छै लड़की हँ दु साल चाइर साल पाँच साल छओ साल केलकै फेर ओ काज छोड़ि दै छै क रहै छै कतय रहै छै तऽ इसकुलमे रहै छै जतय कनि मनी मतलब नऽ स दू काज रहलै ओहन ठाम महिला देखल जाइ छै जेना कॉल सेन्टर भेलै आठ घण्टाके काज रहै छै ओतय देखल जाइ छै
कॉल सेंटर वाला भी बहुत अच्छा है बहुत निक काम है
सोहेके सक ती छै ने ताहि दुआरे बकी कॉन्भेन्स करय लए सेहो लड़कीके काज भेटै छै काउण्टर पर बैस कऽ जे समझायल जाइ छै तऽ ओहो लड़की ई के लेल बढ़िया छै एहन एहन काज सब छै अहाँ कऽ सकै छी
हूँ अच्छा हाँ जरूर